ह हलौ
हेलो
की हाल चाल
हँ ठीक छै अहाँके
बस ठीक आई आओर की भ रहल आई
किछु नै बैसल छलौ अहाँ की करै छियै
हम तऽ अखन जे छै से अहाँके ऑफिस आयल छीयै
अच्छा अच्छा च्छा आ दिल्ली मे छियै न हम बैसल छलीयै क्लास देखै छलियै एकटा
अच्छा क्लास मतलब पढ़बयौ छियै या पढ़ै छियै
पढ़ै छीयै एखन
अच्छा सेकेंड पार्ट मे अ म अथी थर्ड पार्ट क्लियर भ गेल
हँ हँ क्लियर भऽ गेलै आब नवम्बर दिसम्बर मे अथी लेबै बी एड मे एडमिशन
बी एड बी एड करबाय
हँ हँ
कुन अथी सँ यूनिवर्सिटी सँ मिथिले सँ
नै नै यूपी स
यू पी सँ तखन एतऽ हरियाणा सँ कलिए सस्ता पड़त
हरियाणा के नै पता यूपीयो मे सस्ते पड़ै छै
नै एतय जे छै से अहाँ कहि देबै ने हरियाणा मे करी तऽ या दिल्ली मे क करी हम कहि देबै तऽ अहाँके जे छै से सहीमे करबा देत सस्ते मे करबा देत
ठीक छै देखबै आर खाना पीना भेलै
नै हम तऽ अहाँके जे छै से आब खेबै बाहरे खाइ छियै न दिनक
ओ आर कहियो माछ मौस के भोज करियौ
माछ अ अथी के माछ के
हुं
हँ तऽ एहिमे की छै भोज के लेल हम
हम तऽ वेजिटेरियन छी
अच्छा तखन अहाँ किया कहलौ शाकाहारी छी तऽ भाय शा
आमुर लोक खेतै मे
हँं त ओयके लेल हम कहियो पाछू थोड़े होटै छीयै
एब तऽ उछाल अबितो नै छैय पहिले कते आबै छलै या
उछाल मेन गप छै न ततेक दूरे भऽ जाय छै न जे अस्टार्ट करू अहाँके भोरमे जे बिद होव तऽ साँझमे अहाँके पहुँचू
बाप रौ बा बाप रे पाकिस्तान मे थोड़े छै
नै अय बेर जे छै ना आहा के हन्ड्रेड परसेंट आब आयब हंड्रेड परसेंट कियाक तऽ हमर गाम मे जे छै से अथी अई फ्लाइट अछि अहाँके अथी मे सेपटम्बर मे आई सेप्टेम्बर मे तऽ एहि बेर अहाँ के जे छै ने छै जे अहाँके उछाल आयब
की कहलियै
अहाँके आवाज नै क्लियर आबैया अहाँ कनि नेटवर्क मे जइयौ न हेलो यई अहाँके नेटवर्क कनि जइयौ न नेटवर्क मे हँ हमर आवाज अबैया आहाँ के
नेटवर्क छै अखने पिसा स बात केने छलिय हेलो